हेलो
काजू
एतेक किया धरफड़एल छियै ये
नहि किछु
हँ
हमर खाना बढ़ा देलकै
अहाँके खाना ने बढ़ा देत आ जखन ओकरा सर्च मारत ने तऽ कते मिनट कते सेकेंडके छै तुरन्त माइनस मे लऽ कऽ घुसा देतै
नहि लेकिन खाना क बेनेलकय
वह ने कहलहु हम काम देलक न त आँहां सोचय छी की जे हवा खा क सट सट खाना बढ़ा ली से नहि होय छैय। ह अहाँ तेज बनै छियै।
मग जाउ
आँय ये दु बगल में के कउ कउ करय या ये
बंठी धीरे बुझल
बाप रे बाप देख केव
क्या लेते आयेगी अंटी मेरे लिये बचका लेते आइये
हँ ठीक छैय इएह पर बचका मंगा लियहन इह पर बचका मंगा लिय लेब
अच्छा ठीक छैय मंगा लेब अ
आ अ इमहर मतलब उम्हरे अहाँके रहै क
बच्चे क खेबै बच्च त
ई तऽ ओकरा सब कहियो ने साइड मे रहलियै के सब ये साइड मे
हे भगवान हे प्रभु कृष्ण
हु हु हु आ
अच्छा ओहो सासू माँ क आवाज छैय ई
हँ
एते कियाब ओ बजैत छथिन कहियो ने शयड मे जाकऽ बती तू अहीं चलि जाउ ने बगलमे या दोसर
नहि एघरमे ठण्डा लगै छै
ठण्डा लगैय
हूं
ह्म आओरसभ कहू ठण्ढा शरीरके ठंढा करयके लेल कीसभ खाइ पियै छियै
किछु नहि
कायल करू कायल करू रो तरबुज्जा सब खायल करू ने
पैसाभेजू
पैसा की भेजब पैसा जे दुस दु सौ रुपआ भेज देलौहन बिरियान तऽ अहांके खेलौ नै
आब तऽ हम दू दिन नहि खेबै आ परसू परसू खेबै
हँ तऽ परसू तऽ अहाँ शायद ट्रेने पकड़यके यए अहाँक
परसू थोरी पकड़े के तरसो न
ह्म्म तऽ आइ चारि भेलै न पाँच छौ सातकेँ पकड़बै हँ
हूं
हं तऽ सबकिछ अपन बढ़िआं जकाँ ओरिया तरिया कऽ सबकिछ राइख लेब की बुझलियै जादा कपड़ा लत्त अच्छा कपड़ा तऽ एते रखबै ने आनि कऽ
नहि ल' एबै
अहीरे बंही अहिं ने कहने छलियैै यै
तऽ फिर सूट सब हम स्कूल पहिन केऽ जाइ छी के त' हम केना रख
अहाँ अही कहने छलियै न जे एतय राखि देबै फेर अगस्त मे एबै तऽ फेर उमहरसं भरिके एबै ट्रोली हम
ह कहने तऽ छलियै
फिर स्कूल ख खुलते हम जेबै
तऽ एक महिनामे अहाँ कोन बड़का तीर मारबै इ सकुलमे जा कऽ
अच्छा ठीक छै राखि देबै
हँ राखि देबै ने फेर अगस्तमे अहाँकेँ अबैएके यए न फेर जद जादा समान नो नइने आफत भ जैत कि बुझलियै
हूं
समान आफत भऽ जायत अहाँके देखबै ने एगो जे ट्रॉली अनबै तऽ देखबै कतेक परेशानी होइ छै
तऽ कथी छै हमरा गाड़ी मे पप्पा बैठा देत त औतऽ से तू गाड़ी मे से निकाइल लीहैं
तूं
हं
ऐं
हँ
तूं
तऽ कथी
हमरा अहाँ तू कहबैय
अरे एके मतलब छै
बाप रे बाप गई तोरा नानी तू खाली आगै तोरा त तूं काम तऽ सब एहि बेर निकालि देबौ हम
झलो नहि है तो कहि हो तुम काम तोरा बुझली हीं
ह्म ह्म
बहुत तु खाली ऐनी टेम तूम ताम करै छै ही ना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
पतिके तुम कहै छै कियो
उं
ऐं हमरा संस्कार नहि सीखै छी ही
आँय ऐंयै
हुं
पतिके लोग अहाँ कहै छै आप कहै छै कि तू कहै छै मतलब की अहाँ टीचिंग करै छियै यै आँय बच्चाके सभके अहाँ की पढ़बै छियै बतू त
ए बी
ए बी सी डी मे कोनो मैनर पूरा मैनरे लेस आहां पढ़ाबैत हेबे ओकरा
हूं ह्म
बाजू न त' बकार किया बन्द होइया जहन आहाँ आंइयै
तहन अहाँ कहि रहल छियै न जे की हम अहाँके कहि धु अहाँके त बिजी बिचित्र हाल ये ये ठीक छै
हँ
खैर कोनो बात नहि चलू धीरे धीरे सीख जेबै अहाँ सबठीक सीखा देब अहाँके इएह बेर सीखा देब सभचीज की
हँ
बुझि गेलियै सरो आबि गेलखिन गाड़िओ आबि गेलै तऽ मन स्थिर क क सुति रहू आ ट्यूशन जायब तऽ हमरा कहि देब जे हम ट्यूशन आबि गेलहुँ हन मैसेज हेबाक चाही टाइमपर
कथि
ह्म्म इम्हर सुनू भरि दिन कथी कथी घरमे खाली कांव कांव करैत रहैय छथिन ने
कथी
कथी कथी हलो
हूं
ट्यूशन जायब ने तऽ हमरा मैसेज कऽ देब जे हम ट्यूशन पहुँच गेलहुँ हेँ
हूं
मन बेचैन भऽ जाइ हमरा आहां के देखै ला आ एक बेरमे काॅल उठैल करू नानी बुझि गेलियै
ह
चलू देखो तऽ कते भेली टाइमिंग अयो सर आबि गेलखिन हन
देख जाय राघु
आँय देखलो
नीन्न न आबैय हमरा जोर